हेलो अहाँ कहाँसँ बोलै छियै
हम बहुत दूर से बोल रहे हैं आप कहन से बोल रहे हैं
ब हुत दूर कहाँ से बोल रहे हैं हँ
हम आलमनगर से बोल रहे हैं जिसक आ नाम भी कभी न सुने हंगे
हँ आलमनगर
हुँ
इनकु म क ओटिक
ए
हम की भेल छो त किी आ ओठइये ने हेलो आप इस ऐप में कैसे जड़त हैं
ओ मेरी एक है न मेरी छोटी मम्मी वही हमको जुड़बाई
ओ आपकी छोटी मम्मी जुड़वईथी
आँ
अच्छा
एक मिनट एक मिनट क्य बोल
आपका टाास्क पूरा हुआ
न जी नहि हो रहा है क्या गड़बड़िया गया है पता नहि लैयए नहि रहा है कॉल कर रहे है किसी को तो हो न रहा है